हेलो
की चाल छै
हेलो
हँ
की हाल छै अहाँके
ठीक छै अहाँ अपन सुनाओल जाउ
हमरो ठीके छै आओर सब बताउ की होइ छै
न ही कुछु दुआपर टहलै छी
ओ दूरापे टहलै छी हमहूँ से एतेक गर्मी हइ कि हमहूँ बाहरेमे बैठल छी
गर्मी तऽ बहुत छी ऊपरसँ दिन भरि लाइटे कटैत रहै लेलए बार बार
से बात तऽ छै आओर सब समा चारि सात सु नओ
आओर सब ठीके अछि आओर अपन कहल जाउ
हमरो ठीके छै तब अहाँके शामके नास्ता भऽ गेल
हँ शामके तऽ नास्ता भऽ गेल
के भेल ह
ज्यदाा किछु नहि भेल ब ओह चप लीटी बड़ी भूजा इहे सभ भेल छै अहाँके भेल हो गेल
हँ हमरो भए गेल सवेरे मे छोला बन रहलक हे तऽ ओकरे मही या छोला खोली हे
अहाँके छोला बनाबै आबै छै
हँ हमरा तऽ छोला बनाबय आबल अहाँके नहि आबै छै की
नहि हमरा छोला बना के नहि आबै छी अहाँ छोलााक के रे स्थिका बता देब
हँ हम जरूर बतायब छोला तऽ हम बहुते तरीकासँ बनाबैत छी अहाँके काबुली चनावला नीक लागैत छै कि काला चना कि ओ जे मटर रहैत छै ओहोवला
हमरा तऽ काबली चनावला नीक लगैत छै उहेके रेसिपी बता दू
अच्छा अहाँके कावली चलनाे छोड़ा नीक लागै छै ओकररा बनाबयमे कथी छै कूकरमे राख दू बाल दू उबाल दू फेरसँ निकाल कऽ उबल जाय तऽ ओहिमे तेल मसाला पीस कऽ चाहै छी तऽ तेल राख कऽ हमरा सकै अगर नहि मन करे तऽसे ही प्याज वाज रखे जब नमक उमक रख दू तब गल डत तब चना रख दू आ तब मसाला रख भूजे त त टा लगे छै तऽ टेस्टी बनै छै ओकरा बाद सीटी लगाय दू बड़ नीक लागे छै खााय मे पनीर बाँटे त पनीरो रख दू
ठीकात अहाँके रेसिपी आज हम ट्राइ कर देख अगर अच्छा बन तऽ अहाँके हम फेरो से बतायब रह अहाँकेस रेसपी बड़ा कर बहुत टेस्टी लागल अहाँके अंडा के
पड रून हमरा नीक लागै छै हम एक बार घर पे पनीर रोल बना बले छी ओहो बड्ड नीक लागलक लेकिन आज तक हम अणडा घरमे नहि बनेले छी बाहरके खले छी जे हमरा पसन्द आब
हम आ तक अंडा के एगरा बन ले बाहर खूबे खााय छी आजे हम अंडा के ग्रल खयले छी अंडा के ग्रल बड़ा टेस्टी लागेला सबस टेस्टी त ओकरा हो गेला आर मैदााक के रहल तऽ आऔरो टेस्टी लागेला
से तऽ बात ठीके कहै छी खाय मे तऽ बड़ नीक लागे छै लेकिन रोजे रोजे खयलासँ तबियतो खराब भऽ जाइ छै बाहरके चीज से
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहले छी जादा बाहरोे खाना नहि खायके चाही ने तऽ स्वास्थ्य बिगड़ जा
ह से तऽ बात छै आओर सब बताउ अहाँके समोसा बनाबे आब ले
हँ हमरा तऽ समोसा बना आल
तनि हमरो बताउ ने कैसे बनाबै छी अहाँ समोसा हमहुूँ देखब ट्राइ करब तैका
ओ बहुत ईजी बा अहाँके किछो न करैकेस मैदा दुकानमे खरीदे के बा आओर जितना समोसा बनाबे के होइ उहे हिसाब से ओ मैदा के सान लेबे के बा ओकरा बाद क करे के बा कि गैस पे कड़ाही रखे के बाद आ ओहिमे तेल रख के जब गरम हो जाइ तऽ लहसुन कूज के आमे लहसुन रख दू ओकरा बाद भूजे के भूजे रहू भूजे रहू ओकरा बाद जब ओ भूज जा जाय अच्छासँ तऽ ओहिमे हल्का अगर अहाँके मोनमे तऽ प्याज डाल दू अगर अहाँके मन नहि खे तऽ अहाँ प्याज नहि डालू तऽ ओहिमे प्याज डाल दू ओकरा बाद ओहिमे प्याज डालके भूज दू ओहिमे अहाँके पास जितना भी मस खाला ा कूटल मचाहल मीट मसाला आहाँ जितना भी मसाल। र ओकरा बाद। एगो कूकर ले के ओहिमे अहाँ आलू उसनलु जब आलू। ना जाइ तऽ ओकरा छीलके एकदम मेय मेहय करके ओ जे मसाला भुजलै बाड़ीमे उऊहेमे डाल दू ओकरा बाद ओकरा ताद। आओरो अच्छा से भूज दू। ज भुजा जाय तऽ का करम अहाँ कि। जे मैदा सालले बड़ी ने ओकरे के समोसा आकार मे बना के आ ओकरा अन्दर ओ जे मसाला भुज। देबालन उहे रख के। आ रिफाइनमे छानि दू। अहाँ के हमर रेसिपी। ते कैसा लागल।
हमरा तऽ बड़ नीक लागल हम बनाके देखब। हमे। बर ने आलू। चौरी बना ले छलियै। तऽ ओहो बड्ड नीक लागल हमरा। खायमे खूब खास्ता।
आलू कचौड़ी पहिली बार नाम सुनैत छी अहाँ तऽ एकर रेसिपी बतायब आलू कचौड़ी। के।
आलू कचौड़ी तऽ ब्ड सिम्पल बाटे बनाबे मे कुछो नइखे। ा सुनि हरियरका मिरचाइ काटके। आ। आ। आ अदरक पूछि कऽ लहसुन कूछि कऽ सभ रखि कऽ ओकररा बादमे आलूके मिस कऽ आ उहमे रख दू आ तहिा देर फ्राइ करि कऽ फेर निकालि दू आ मैदा तनि गीले सानि कऽ। आ बीस मिनट लागि ढक दू आ फेर उहेमे गोल गोल आलूके कऽ के आ फेर ओकरा लिट्टी जैसन गोल कऽ के आ बेलेके नहि खे ओकरा वइसे ही लेके आ। छान देब आ फेर निकालब तऽ बड़ नीक लागै खायमे टमाटर के चटनी चाहे पुदीना धनिया के चटनी चाहे टमाटोक सॉस। के साथ खायमे बड नीक लागले।
अहाँके रेसिपी हमरा बहुते अच्छा लगल अहाँ। बतावल। जाउ आरो समाचार।
सभ नीक छै अहाँ ई मौसम मे पेड़ पौड़के आम खैले छी कि नहि।
पेड़ त कि आम तऽ खरीले छी लेकिन। अभी उतना भना उहे एगो आम तऽ खरीले रहली गे रहली परसो गाछी मे तऽ एगो पेड़ पे पाकल रहलक तऽ उऊहे तोड़ के खरीली बस एक। एके गो आम खायले छी लेकिन आम। खाायमे बड़ा टेस्टी लागल अहाँ आम खयले छी। ए सालमे के बिना खैले छी।
हँ हम तऽ खायले छी लेकिन पेड़ पर केनाह खरीदल खायले छी जे ओतय मीठ नहि लागल हमरा। आब देखू हम पेड़ पके कहिया आयब खायब तऽ आ आओ आओर सभ ठीक छै ने
हँ सब ठीक ठ
ठीक छै हम अहाँसँ बादमे बात करब हम त तहिके जाइ छी खाना पीना बनाबै
बात सबके बड़ा नीक लागल छै
ठीक छै हमरो अहाँसँ बात कर कऽ बड़ नीक लागल जाइ छी हमहूँ खाना बनाब बादमे अहाँसँ बात करब क